हेलो।
हेलो।
नमस्कार मित्र। बहुत दिन बाद भेट भए रहल अछि की हालचाल अछि छी
नमस्कार सभ भगवान कृपा नीक अछि इएह सुनाइ पढ़ाइ कोन चलि रहल अछि।
पढ़ाई तऽ ठीक चलि रहल छी मुद्दा एकटा बहुत। बात बहुत दिन से मन मे घूम रहिला छैय आज कल अधिकाश विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ाइ करैत अछि जबकि किछु लोग ऑनलाइन पढ़ाई विशेष प्रवाही मान कऽ अछि हमरा बुझावत नहि अछि जे वस्त वास्तवमे कोन तरीका बेसी नीक छै
तऽ ई बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि विशेष क करोना महामारी बाद ऑनलाइन पढ़ाई प्रचलन बहुत बढ़ बड़ी गेल। आब लगभग प्रत्येक विद्यार्थी मोबाइल या लैपटॉप माध्यम स पढ़ाई करत अछि मुद्दा ऑफलाइन पढ़ाई मत सेहो कम नहि भेल अछि
हँ पहिने अधिकांश विद्यार्थी स्कूल कॉलेज आ कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहैत छलल मुद्दा इंटरनेट उपलब्ध अबतिया हजारो काँस घर बैठल सिखल जा सकैत अछि
बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाइ सबसे पैघ लाभ ई अछि जे विद्यार्थी अपन सुविधा अनुसार कखनो पढ़ि सकैत अछि जे कोनो विषय एक बेरमे नहि बुझाए तई वीडियोॉन्फ्रेंस देखल जा सकैत अछि ऑफलाइन क्लासमे एहन सुविधा सामान्यतः नहि भेटल अछि
ई बात हमरा सेहो बहुत उपयोगी लागैत अछि हम एको बेर कठिन विशेष विशेषज वीडियो दू तीन बार देखैत छी एहि कारण विषय धीरे धीरे स्पष्ट होइ जाइत अछि
ऑनलाइन प्लाटफॉर्म भर पर दुनिया भर के अनुभवी शिक्षा सबहक व्यख्यन उपलब्ध रहैत अछि विद्यार्थी अपन आवश्यक अनुसार शिक्षक चुनि सकैत छथि यही कारण सीखबाक अवसर बहुत बढ़ि गेल अछि
मुर्दा एकटा समस्या सेहो अछि छै घर पर पढ़ेसमय ध्यान बहुत जल्दी भंग भऽ जाय आछि मोबाइल मऽ पढ़ाइ शुरू करै छी मुद्दा कखनो संदेश कखनो सोशल मीडिया आ कखनो दोसर सूचना आदि जायइत अछि यहि कारण प्रभ प्रभावित होयइत अछि
ई समस्या अधिकांश विद्यार्थी संग होइत अछि ऑनलाइन पढ़ाइमे आत्मअनुशासन बहुत आवश्यक अछि जे विद्यार्थी आवश्यक समाज पालन नहि करत आहि सिखबाक गति कम भय जाइत
ठिक कहलू ऑफलाइन क्लास मऽ शिक्षक सामने रह छथि तऽ विद्यार्थी बेसी ध्यान दैत छथि नियमित समय पर क्लास होइत अछि प आ पबक वातावरण सेहो बनक बजित अछि
ऑफलाइन पढ़ाइके सबसँ पैघ विशेषता ई अछि जे शिक्षक या विद्यार्थी आमने सामने रहैत अछि जब कोनो विषय बुझाायत नहि अछि तै तुरन्त प्रश्न पूछल जा सकैत अछि या शिक्षक विस्तारसँ समझात सकत छथि
मित्र सबक संग बेसीक आपरबक सेहो अलग अलग लाभ होइ छै एक दोसरा चर्चा करैत करैत बहुत कठिन विषय सेहो सरल भइ जैत अछि
बिल्कुल समूह मे पढ़ाई करल से आत्मविश्वास बढ़त अछि विचार विस्म विमर्शक माध्यम से नया दृष्टिकोण भेटैत अछि ई अनुभव ऑनलाइन पढ़यमे सीमित रूपमे भेटाइत अछि
तखन कहेब उचित होयत जे ऑनलाइन पढ़ाइ सुविधा प्रदान करैत अछि जबकि ऑफ- ऑफलाइन पढ़ाया अनुशासन आ प्र प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान करैत अछि
बिलकुल मुदा निष्कर्ष पर पहुँचाबक पहिने दुनु अनी पच जाँच जाका खर्च तकनीकी सुविधा शिक्षकक भूमिका आ सिखबाक प्रभाव पर सेहो विस्तार से विचार करब आवश्यक अछि
सही कह दू अगली भागमे हम हनुमैन व ऑफलाइन पढ़ाई लाभ कमी खर्च तकनीकी आवश्यकता वन्द विद्यार्थीक भविष्य पर परनिहार प्रभावैत विस्तृित तुलना करब
आवश्यक तखन निर्णय भावनक पर नहि बल्कि तथ्य या अनुभव अधार होएत
तऽ पिछले बार हमार चर्चा ऑनलाइन आ ऑफलाइन पठाइक- से- समस अन्तर पर भेल छल अब हम जानय चाहै छी जे दुनूमे शिकबाक गुणवत्ता पर कोन प्रकारक प्रभाव पड़ैत अछि
ई बहुत महत्वपूर्ण विषय आछि हमर विचार मे सिखबाक गुणवत्ता बहुत जल्द धरि विद्यार्थीक मेहनत पर निर्भर करैत छै मुदा पढ़बाक माध्यम से अपन भूमिका निभौनी अछि जे विद्यार्थी अनुशासित अछि तऽ ऑनलाइन माध्यम से सेहो बहुत कछु सीखि सकैत अछि
हँ ऑनलाइन पढ़ाई मे बहुत शिक्षक अपन क्लास रिकॉर्ड क उपलब्ध करबैत अछी जे कोनो अध्ययन एक बार मे नहि बुंदेल तऽ फेर से पखल जा सकैत अति ई सुविधा ऑफलाइन पढ़ाइ - समस्या नहीं भेटल अछि
बिलकुल मुद्दा ऑफलाइन पढ़ाई कटक एकट पैघ लाभ ई अछि जे शिक्षक विद्यार्थीक भाल हाव भाव देखी बुझै जाइत अछि जे विषय स्पष्ट भेल कि नहि। जे ककरो समस्या होइत अछि तय शिक्षक तुरन्त उदाहरण दय कय फेर से समझा दैत छथि।
ई बात सही अछि कतको बेर विद्यार्थी प्रश्न पुछमे संकोच करत छथि हिनका शिक्षक छ प्रोत्साहित करैत छथिन यही कारण पढ़ाइ आगे प्रभावित भइल अछि।
आब खर्चक विषय पर विचार करी बहुत लोकक मानक अछि जे ऑनलाइन पढ़ी सस्ती होइत अछि। अहाँक की विचार अछि।
हमरा लागैत अछि जे एडवांस स्थिति मे ई बात सही अछि। ऑनलाइन कोर्स फीस आकर्षित कम होयत अछि। यात्रा होस्टल मे खाना पीना पर सेहो खर्च नहि होइत अछि।
मुदा ऑनलाइन पढ़ाइ लेल मोबाइल लैपटॉप नीक इन्टरनेट या नियमित बिजलीक आवश्यकता रहैत अछि। जे ई सुविधा उपलब्ध नहि हो तऽ ई विद्यार्थी के कठिन भय सकैत अछि।
हँ विशेष रूपसँ ग्रामीण क्षेत्रमें इंटरनेट समस्याक केतबो बेर पढ़ाइमे बाधा बनैत अछि क्लास बीच मे रुकी जाइत अछि व आवाज स्पष्ट नहि सुनाइ पड़त अछि।
दूसरी तरफ ऑफलाइन पढ़ाइ मे ई समस्या नाहि होइत अछि शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से बैठ पढ़बैत अछि या विद्यार्थी बिना तकनीकी बाधक पढ़ाई कर पर ध्यान देबैत अछि।
मुदा ऑफलाइन पढ़ाइ लैत प्रति दिन कॉलेज या कोचिंग जायत पड़ैत अछि यही कारण समय आ यात्रा खर्च दुनु बढ़ैत अछि।
सहि कहलू विशेष कहि जा ए शिक्षन संस्था घरस बहुत दूर होतै विद्यार्थीक बहुत समय आवगमण खर्च भए जाइत अछि,
एकटा बात आरो ध्यान देबे के अछि। ऑनलाइन पढ़ाई मे विद्यार्थी विषयक प्रसिद्ध शिक्षक वासपर घर बैठला स बढ़ि सकैत छथि ई अवसर सबके पहिने पहिने उपलब्ध नहि छल।
बिल्कुल इंटरनेट ज्ञानक दिमा के बहुत छोटे बना देत देने अछि। मुदा जानकारी उपलब्ध होएब या वास्तवमे सिखब दुनु अलग - अलग बात छथि। नियमित अभ्यास या आत्मनुशासन बिना सफलता कठिन अछि।
हमरा लागैत अछि जे विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार अछि। पढ़ाई तऽ ऑनलाइन मध्यम बहुत लाभदायक भऽ सकत अछि। मुदा जास समयके सही उपयोग नही करे तऽ पढ़ाइ प्रभावित होए।
बिलकुल ओहिनी ऑ ऑफलाइन पढ़ाई में जे विद्यार्थी क्लास में ध्यान नहि देत आ व नियमित अभ्यास नहि कर अतत सिर्फ स्कुल या कॉलेज जाइसँ सफलता नहि भेटाइत।
तखन निष्कर्ष ई निकालय छी जे सफलता सिर्फ माध्यम पर निर्भर नहि करत अछि बल्कि विद्यार्थी मेहनत, अनुशासन व निरन्तर अभ्यास पर बेसी निर्भर करैत अछि।
बिल्कुल सही अगिला भाग मे हम चर्चा करब जे भविष्यमे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई कोन रूपमे बेसी उपयोगी रहत। दुनु समामान्य कोन सम्भव अछि या विद्यार्थीके अपन आवश्यकता अनुसार कोन तरीका अपनाब चाही ताबे लेल नमस्कार। फेर भेटब अगली भागमे
ठीक बा नमस्कार